हँ हाँ देरी से उठबै छियै कि देरी से काॅले लागैया
नय नय उठ उठेलियै तऽ अहाँ उठबै छियै तऽ देरीसँ काॅले कॉल एलै आप उठेलियै
हम अहाँके नम्बर न एगो ग्रुप छि छै न
हँ
जामे एकर सब के अथी छै तत भेज देलौ कहलौ एकरो हनको जोड़ि दियो
अच्छा ठीक छै आ ये तऽ हमरा पेमेन्ट लए की करऽ पड़तै
पेमेन्ट लए जेना हमरास अहाँ बात कऽ लेबै न
हँ
चारि चारिगो काॅल तकर बाद पेमेन्टके ऑप्शनमे अहाँके नय बुझाएत साल नीक कहबै हम पेमेन्टके ऑप्शन छै ओमे यू पी आ आइ टी दए देबै भए गेलै
चारि गो कॉल करऽ पड़ते है
हम अहाँसँ चारि गो कॉल कए लेब
हँ तऽ एखन एखन एखन करबै ने कि एखन कनि काल के बाद
एखने कए लेब अपनासँ बात एखन तऽ किछु करबै नय ने अहाँ
हँ
एखन अहाँ की करबै एखन तऽ बैसले छियै न
नय हम कनि पार्लर जायत रहियै
बाप रे
बुझलियै
हँ तऽ ठीक छै ई कॉल खतम कऽ लिय तकर बाद जायब
हूँ हूँ ठीक छै ठीक छै
दस मिनट बाद
हूँ ठीक छै
तकर बाद आयब तऽ फेर काल्हि लेब दूगो कॉ लेब आओर किछै आ सुनियौ न तकर बाद ई चन्दनो कनिया सबके डाउनलोड करबा देबै ओकरो सबसँ बात कए लेब जते बात -करबै ने अहाँ तते पैसा मिलत
हँ काल्हि कहलियै चन्दन कनिया क
कहलियाय
हूँ त तऽ ओ कहलकै कि जे हमहूँ जोइन भऽ जेबै मतलब एहिमे तऽ किछ छै नय न
किछु नहि छै बस उएह फर्म फिलअप करय के छै ओकरा अथी करेके छै आओर किछु
ह आओर किछो छै ने हम आओरो लोकके कहबै यै जतेक जान पहचान छै सभके कहि दियै जे
कमा लेतै ई तऽ बढ़िआ बात भेलै ने
ह आ अथी हेतै ने की कहै छै मिथिला के मैथिल भाषा के बढ़ावा मिलै छै सौस बड़का तऽ ई छै पोइट
हूँ। हूँ।
चन्दन नीचा छै कि
ह।
अच्छा अच्छा अच्छा ह आओर कहू
आओर ठीके छै
हँ।
इ सभ टी वी देखे छै हम इएह करे छी रोज इह ई दुपहरिया के इएह काम करै छै बुझलिय
आ। ओ।
एना देखलियै माँ के
ह। की कहै छै हम तऽ जयन के नहि किछु बाजलियै कि हम बात बैरा।
ह नहिर अह अहाँकेँ बाज दियै लेकिन अहाँ देखलियै ने तमाशा देख लेलियै कि नहि।
ह ओकर नाम लेते ओकर नाम ले कान ये लागल बाजा यै लागल
हूँ। हम हमहुँ सच्चाई कहू
आ हू
हम नहि ने कहै छियै बुझलियै।
हू।
सच्चाइ जाकि कहि देलियै कि बस।
बस फुक जनते
हू।
ह।
हू
बात ई बात से कहलक आ स्कद पढ़वे छै स्कद के सेटर जकल के भाड़ा लागे छै ओ जोड़ के पैसा ल ले छै इहो खराबे बात छै आ
नहि ई सभ बहुत नीक बात छै दीदी।
ह ओ प खर्चा लेत हजारुपआलबै हमरा हजार रुपआ दियआ आहा आ हम अहाँ घरमे रहैत छी अहाँकेँ सेंटरल बनबैत छी अहाँकेँ पेट्रोल लऽ कऽ जाइत छी खैर हमरा घरेलू बात बाजैके हक नहि यऽ लेकिन स्कंदे बैे हमरा जोतूचतै ओहो तऽ कम नहि ने छै
अरे आ सपोर्ट केहन छै से नहि देख रहल छियै
हँ
देखबे केलिए कते करनाइ बाजनाइ शुरू भए गेलै
हूँ ई तरीका भेलै की ई तरीका नय ने भेलै
ई बिल्कुल तरीका गलत भेलै दीदी
तऽ जे किछु बाजियौ तऽ एना कहै छथिन देखै छियै केना बा हमरा सँ
हँ जोरसँ बात लागै छै एकदम जेहना झगड़ा करै के मूडमे आबि जाइ छै
हम देखलियै
हँ
तैं हम अपन अपना रूम मे पैक रहै छी
हँ जन बुझै छियै जे भाय बात नहि सुहाय छै तऽ रूमेमे रहनाइ ठीक उएह ठीक ये
हूँ।
बलक छै लोक के अथि करै बिलकुल कठीक करैत छी हमरा देखैने छियै हम एकदम साइड भेल रहै छियै सभसँ किए। आब निको बात बाजबै तऽ खराब लागि जेतै। आइ काल्हि के दुनियाँ बहुत खराब छै बुझलियै।
हँ हँ।
अहाँ तऽ नीको बात बाजबै तऽ लोकके खराब लागि जाइ छै।
अरे हम कहै छी जे सुबह से लए कऽ शाम तक मे मने जे भी छै झाड़ू लगेनाइ छै कि खाना पीना बनेनाइ छै हम छुट्टी मे छियै हम कब करबे करै छियै ने तऽ झूठे समय आहाँ की मतलब छै एते लोक के झूठ फूस
अरे ककरामे करै छियै अहाँ।
सैहे बुझियौ ने।
हम ककरा लए करै छियै हम अपना लए करै छियै।
लोक कऽ कहने घुरबै।
हँ हम अहाँ ल नहि ने करैत छी आ ककरो ल ककरो घर ज जाय के नहि ने करे छी हम अपना ले करे छी हमर बेटा छै हमर पुतौह के छै तऽ हमर पोता के छै तऽ हमर तऽ ओहिमे आब एते केनाइ ई बिल्कुल गलत बात भेलै। बिल्कुल गलत बात भेलै।
अहाँ सब सोचैत हेबै ने जे मने केना तऽ सोचैत हेबै ने जे बड्ड प्रेम करै छथिन तेँ कहलौं।
की हम यै के भल के मन के गेल तू कक बन कीक बाजै वला बाते नय छै। तऽ बुझलियै तै दुआरे नय बाज छै चुप्पे रहै छी नैतऽ सभके चिन्है छियै हमहूँ हमरो सभ चिन्है छै।
उहे न।
की गलत कहै छी की।
नहि नहि बिल्कूल नहि।
हमरो
अभी बात करै छियै ने तऽ ताहि लऽ मने सभ कहै भरि दिन फोने पर सुनली ने अहा जे नफरी केओ नहि छै बोझलै।
आब त
छै नहि छै अहा अगर कहैयै किए तऽ असगरमे कहियौ ने।
ही ही
अग हम कहियौ ने हमरा सभके। छै ने जे जे गलती करैत छै तऽ हमसभ असगर्म कहैत छी।
अरे तऽ बुद्धि विवेक तऽ रहैके चाही ओहि ल
ह अहाँके अगर किछ कहैयए किए तऽ चुपचाप बस कऽ कनिआँ सुनू। एना एना हमरा नहि पसन्द पड़ैए अहा एना रहू। भऽ गेलै अहूँ के मन दुख ओहो प्यार आ सेहो प्यार से कहि दियौ। प्यार त दियऔ। बाजैके कोन काज छै जोर से बाजना बुझै छै से बात नहि ने होई छै रे किो रहै हमही आ जोरसँ मारे का छोड़ि देतै की।
हू
एक दिन छोट त दिन त छै दिनऽ बध धब्य करतै।
अहाँकेँ देखू ता दुआरे कहलिय बुझ सा ने होली कोनो गलत होली
उ हू अपनो नहि किछु बाजलै अपो नहि बाजलै झगड़ा दुआरे। कि बाजते ओ नहि बुझै छै कि ओ ओहो तऽ सभ चीज बुझैत छै
ओ कि बाज हैं बाज नहि चाही
हू ओ अपन चुपचाप अपन देखैत रहे
ब।
आ दीदी के मुँह पर लगाम नै छै त्य दीदी कऽ केना छै
ह।
लगाम रहते रहे आगरी आओर तऽ दीदी के दोसरे रहलढ रहते रहे। लेकिन के बातते हम जे कहबै दीदी के तोरा मुँह लगाने छौाय हमरे बेज्जत कए द। तहि दुआरे हम नहि बाजै छै हेलो। हेलो हेलो। हेलो।
हू
हेलो। हेलो। ह ह आवाज जाए छै हँ अह आब सुनलियै बीचमे बन्द भऽ गेल रहै
ह।
ज जा बरसा है भी जल्दी
ह ह बर्षा पी कपड़ा आनलही बाहरसँ वर्षा आबि गेलै
ओ राखी राखी। राखी के पुछियौ तऽ कपड़ा बच मे देने छै कि बाहर मे
नहि रौउद बड़ रहै
अ भीता भी भीता मे भर भीतर भीतर कऽ दी ओ ठीक छै ठीक छै ह तुरत मे रहौ द तुरत मे छी तुरत मध रहौ त तुरत म छै कि कहै छै वर्षा की करबै मौसमे आसाम के एनाहि ते लोक कहै छै कि आसाम के लड़की के आसाम के भाषा के कोनो असीमा नहि छै।
ह ह ह
बाय।
आर कहू ना पुराना कोनो समाचार इसकुल के मिलल ने की ह हेलो
आ।
कहलहु इसकुलके कोनो नया पुराना समाचार मिलल हँ
हेलो।
अहि
अहि मे आबैय छैय बीच बीच मे रुकि जाय छै इसकूल के कोनो ह आबे छै आबे छै आबे छै आबे छै
हमरा के कहतै ई
त त
इ बीच बीच मे रुकि किये जाय छै आवाज य
नेटवर्क प्रॉब्लेम है
हँ नहि तऽ हमर हमर त वाइ फाई छै लेकिन तैयो नेटवर्क के प्रॉब्लम हेतै तऽ की हेतै हु
आब अहाँ एखन कि करबैय
आब हम केश तेश थकड़बइ आ सीधा निकलबै पार्लर ओतैहे बौओ के केश कटबै के छै ओतय आर नहि छैय कि कराली मे
ह ह आर आरमे
हँ आर आर मे जेबै तऽ हम थ्रेडिग करेबै आ एकरा केस कटेबैय थ्रेडिग ओतय करय छैय ने तऽ एक सौ ने बे रुपआ लै छै बुझलिही हमर थ्रेडिग उपर नीचा अउ कपार जे होय छैय तकरो कऽ दैय छैय।
अच्छा रुकू आब राखय छी करय छी फेर।
हँ त हमरा फेर अखन